हैलो!
जय झूलेलाल भाभी!
हा, जय झूलेलाल, ॿयो केड़ा हाल तव?
तां मज़े में भाभी?
हा हा, मज़े में सभ
बढ़िया, हो चवां पई भाभी, कि मां सोचियो आ कि बुट बुटीक हिकड़ो चालू कयूं, असां ॿई मिली करे?
अरे! तूं त मुंजे मन जी ॻाल्ह, खन खीचे वतई ॼण। मां कल्ह ई हा कल्ह ई, अञा हिक माईअ सां ईंए ॻाल्हायो त उन सॼो ॿुधायईं, पांजो डिटेल ॿुधायईं, चयईं की भई असां सूरत मां सॼो माल वठी ईंदायूं, नयो स्टोक वग़ैरा आहे सॼो अऊं, ईअ हुनजी, खंडवा जी हुई माई। उहा, हिक ॿी बि हुई खंडवा जी माई। तैं, चयो असांजी वॻन जी दुकान आ, त मूंखे उहो हिनन ॿिनिन सां ॻाल्हाए करे लॻे प्यो, की असां बि एढ़ो कुछ कम चालू कयूं, त उहोई मां चां पई तोखे फ़ोन कंदीसैं त चवंदीसैं, की ईअंई कुछ असां भई कम कयूं मिली करे, छोकी। हा, हूअंई थोड़ो वेठा आयूं, पांजो बि टाइम पास थी वेंदो अऊं थो थोड़ी इंकम हथ में ईंदी, त पांजे हिसाब सां माण्हूं थोड़ो हलंदो उन हिसाब सां चवां पई।
भई हुनमें रेडीमेड बि रखंदासीं, त रेडीमेड बि हली वेंदो। और रेडीमेड में जीअं कानपुर में मुंहिंजी जान पहचान बि आहे हमराज मां त उतां चवां पई, माल असां वठी ईंदासीं खणी।
हा, सही ॻाल्ह आ।
त, रेडीमेड जैंखे रेडीमेड खपंदो त उहो रेडीमेट वठी वठंदो, अऊं जैंखे सिबराइणो हूंदो त उहो सिबराए वठंदो।
हा हा, हमराज में त ॿई इन। कचा बि मिलंदा, अऊं सिभयल बि मिली वेंदा, अऊं सभ शयूं एन उते। पाण नाइट सूट थोड़ो घणो गार्मेंट्स जो, थीयो लेडीस में जीअं थी तो वञे, त बढ़िया हली पवंदो ईयो।
हा, राजू भईया जी चवां पई, असांजी जान पहचान आहे त कचा वॻा सही रेट में पाण ॾियाराए छॾंदो असांखे। त जीअं असांजो हिते बुटीक हूंदो त सुबजी बि वेंदा गॾो गॾु पाण
हा, हा, न, न इहो त बढ़िया कमु आ। हो ई मां ॿुधाय न कल्ह रात मां इहो ई सोच अचां पई वेठी त मां अचम सुभाणे सुबुहु थींदो त मां ॻाल्हाईंदसीं तोसां हिन बारे में। त भाई पो मिली करे इहो ई कम कयऊ तंहिंखा त ॿियो त सम्झ में अचे कान थो। अउं बज़ार त वञण बि न ॾींदा आहिनि। घर में जीअं ॿ कमिरा ख़ाली आहिनि असांजा हिक में टेलर खे विहारे छॾींदासीं। हिकमें माल वया रखे छॾींदासीं त पाण उह ठही पवंदो हाल
असांजे भइया जो बि जीअं लेस जो हुनज जो कमु आहे बटणनि जो त हुन खां खणी असां इहे लैस ऐं बटण सभु नईं नईं वैराइटी जी वठी वठंदासीं।
सई हा, हा इहो त बढ़िया कम थी वियो पाण पांजापा में थी वेंदो त माण्हू जलींदो बि न अऊं हुन हिसाब सां त में बि असांखे सही में फ़ायदे में लॻी वेंदो
हाणे उ बि रखनि था लटकनि वटक कनि जेके लहंगे ऐं ब्लाउजनि में हलनि थियूं वॾियी, वॾियूं त उहे लटकनि वग़ैरह बि हा इहे बि सभु रखनि था, त जीअं चवां पई हाणे शादी जी सीजन थींदी त लहंगा वहगां त ॿि माण्हू सुबराईंदा ज़रूरु त चवां पई इहो बि मिली वेंदो असांखे। अऊं पाण तव्हां हुन खां सूरत त पुछजो की नेट वेट जीअं अगरि हुजे सुठी, त पोइई इकटॄठा असां नैट वैट बि उतां ई खटी खटी वठी अचूं लहंगन अऊं हुननि लाइ गाउन लाइ।
हा, हा, हा इहो बि बढ़िया थी वेंदो अऊं सूरत में हाणे देव बि वियो हुयो। मुंहिंजे भेण जो न आहे छोकिरो जो, इननि जो बि कप कपिड़े जो दुकानु आहे न त हुननजे पुफीअ जो छोकिरो बि हुननि जी बि कपिड़े जी दुकान आ। छत्तीसगढ़ में तन, वई त चईं की रायगढ़ में त उन्नजो उहो बि सूरत मां ई वठंदो आ। त पाण हाणे देव खे वठी वियोसि ऐं ॾेखारियुसि सॼियूं बाज़ारियूं वग़ैरह। त हुन सां देरि सां बि ॻाल्हाए वठंदीसि। त कहिं तरिके जो मिलियुसि यां छा? अऊं रेट सही लॻियुसि। ॻाईंदो त हुनजो जेको पुफीअ जो छोकिरो तस, नि नितीन नालो तस हुन जो बि, त उहई चवमासि नि नितीन खां पोइ पुछ जैय सीं, त पोइ हुन हिसाब हां, हां ॻाल्हाए वठंदीसासि, पोइ ॾिसंदीसासि की कीअं थो लॻेसि पियो? तांजो मास्टॉ वग़ैरह भई साम्हूं पंहिंजो माण्हू ॾिसी आयो आ त। पतो पइजी वेंदो न की कंहिं तरह जो ॿारु आ।
मासी खां बि पंहिंजी ॻाल्हायो हुयो, त मासी चएं पई, चएं पई हिकिड़ो कारीगर आहे उहो ॾाढो सुठो सुठो आहे। चएं पई मां त रख मां पई सोचां, पई पर चएं पई पर हुन जे मुड़ुस मना कई चई असां ॿ ॼणा आयूं हूं। असां पाण ई कॾि था वठूं त असांखे कारीगर जी छा ज़रूरत आ? पर मासी चएं पई उहो ॾाढो सुठो आव बिल्कुलु मूंंहं वांगुरु सिलाई कंदो आहे। त चयमासि ठीकु आहे मासींं। आंटी वठाए ॾियो उह कारीगर त मूंखे थोरी आसानी थी वेंदी पो कारीगर सां।
सही, सही ती चई। हा त पो मासी खां पहिरीं त हुनजो तूं नंबर पक् को करे वठेस। हाणे ॾिस असांखे त वॾा मना नथा करन चवन ता जे को करण चायो, भले कयो तवां ॿई मिली करे। हन, तेंखां त पाण पो‌ इयो हा पेरियों इये सभ पक थी वञन, त पो त असांखे जॻह जी बि नाए, बस माल असांखे वठणो आहे, भरणो आहे, ॿियो छा आहे, न?
हा हा बस बस इन करे ई, अऊं हाणे त कचा ई वॻा वणन ता रेडीमेड त वणन बि घट ता पाण। केंज्यूं सिलायूं ती खुली वंञ, हा फिटिंग बि उनमें सु थी अचे और हिन में सिलायूं वि खुली बि वञन पेंटून जी, कुर्तन जी अऊं, हा हलन बि सु सुठा था पाण कचा वारा, जेके सुबरायूं तां, उहे सुठा था हलनि पाण।
हा, अऊं छोकि कपड़े में, उनन जी बज़ारी कपड़े में मज़ो न आहे। मतलब, असां सिंधिन खे जीअं भई प्योर कॉटन या ईनी जो कप कपड़ो वणे तो, त हुनन में सिबयलन वारन में उओ कपड़े जो मज़ो नथो अचे ॼण।
न, नथो मजो अचे न।
हा, अऊं हींअ पांजी पसंद जो कपड़ो थींदो कलर बि थी वेंदो पांजी पसंद जो, जेंखे जेको रंग खपंदो, अऊं नए हिसाब सां सिलाई बि मिली वेंदी, अऊं टेलर आ त डिज़ाइनियूं बि सभु सुठियूं कढी ॾींदो। भले किताब ॿ ट्रे रखंदासीं डिजाइनिन वारा जेके ईंदा आएन वॻन जी डिजाइनिन वारा या ब्लाउज़न जी डिजाइनिन वारा ईंदा आएन
हा, हो त केटलॉग ईंदी आ न पूरी कैटलॉग ठयल हूंदी आ। त हुन कैटलॉग जे हिसाब सां, माण्हूं उन हिसाब सां ठाराए वठंदो ॾिसी करे। अऊं ॿुधाए बि छॾंदो हुनन खे।
हा इहो ई करे वठंदासी तेंखां त, हा इहो हाणे पक्को डन। कंदासीं। बस हाणे हिन ते ई अॻते कम ठाहे करणो आ सॼो।
हज़ारुन में सिलायूं केॾि थी लॻी वञन वॻन जी। साढी ट्रे ट्रे सौ रुपया त सिम्पल जा ती वठन। त ईंअ असांखे थींदो, मार्जन बि थोड़ो बचंदो। अऊं असांजो कम बि थी वेंदो पाण सुठो, अऊं जीअं रिश्तेदारी आहे असांजी, त ऐॾी वॾी रिश् रिश्तेदारी आ, सभिन खे चवंदासी न कि असां खां ई सुभरायो।
हा, उओ त भॻवान जी दया सां असांजो परिवार ई एॾो व वॾो आ, त हुनमें ई कम ठई पवंदो, हा।
केढ़ी असां खांईं सु सुभरायूंस, पो सुभराइण ईंदा, त माणूं रेडीमेड बि डिसंदो, त रेडीमेड बि वठी वठ वठंदो पाण।
हा हा, उओ त सही ॻाल्हि आ, हिक जे बदरां माणूं ॿियो बि खणी व ठंदा औं लेडीस में त इहा हूंदी ई आ कि हलु हिकिड़ो ॿियो बि खणी था वठूं अगि ते कम त ईंदो ई ईंदो।
असांजे में आदत
हा आ, सभिनि में आ असां सिंधियुनि में त आहे ई खास तौर सां ॿ पया बि हूंदा अंदर, त उहे बि न ॾेखाणणींदा। ॿ ॿिया बि वठी हलिया ईंदासीं, कि हा ठीक आ, वठी त अचऊं पिया, अॻे पो कम त अ चेई तो न लटो कपिड़ो त, कपिड़े जहिड़ी, अहिड़ी शइ त आहे कान, कि वञी ख़राब थींदो, पाइजी वेंदो।
त इन करे चवां पई, मां चयो असांजो बि कमु थी वञे, औं थोड़ो मर्दन खे भी थोड़ो सहारो थी
सई सई, हा, न हू त जरूरी आ ऊ त मां सोचियो ई हुयो, मां ॿुधायें थी न कल्ह रात मां हिन ई बारे में सोचां पई वेठी। हुन सां माईअ सां शाम जो ॻाल्हायोमांसि न, त जीअं अंदर ई हिक अची वई ॻाल्हि उहोई चवांस थी जेको बि खंडवा जी मां ई मिलो थियूं त अलाए छो कि भई सभु ॼड़ियूं बिज बिजनेस वूमैन ई आह्यो छा? अच्छा, चयईं हा हिते ज्यादा तर भेण हिकु इहो ई कमु आ, मतिलबु कहिंजो कुछु, कंहिंजो कुछ, कोई मुड़स सां गॾु दुकान ते वियदीं कोई घर में ई पंहिंजे कपिड़ा आहिन, कढी वेठयूं आहिनि भई खां खोले वेठियूं आहिनि भई हिक कमरे में, औं कोई रेंट होटल वारो, औ रेंटल वारो बि चए पई असांजे हिते ईए न हलंदो तई भई अधूरा माइ पुछो मांस अधूरा बि हुअन? हलाईंदा आहयो, चईं न हिते अधूरा कोई न वठंदो तव हिते मां बिल्कुलु वाह नयव मतलब फस्ट प्ले प्लेसमेंट ई थींदी आ मूं वट, जेका मां खणी ईंदी आहियां नयां अऊं नयां ई ई वठजंदा आन, अऊं नए जो अऊं पुराणे जो लुक भी अलग ई हूंदो आ तहां ॼाणंदा आहियो त इहा ॻाल्हि त आहे भई उहो त जेको भी वठंदो, त हुनखे पतो पइजंदो की हे पहिरें द दफे जो आ कि ‍ॿे दफ़े जो आ? चईं ईअ मां शहें शहें महीने स्टॉक वठी ईंदी आयां औं साथ में ज्वैल वग़ैरा बि चईं औं रेट बि चयईं रीज़नेबल इन त माण्हू खणी ही वठंदा आहिनि, भई नकारे करे ही न स सघंदा आहिनि, मां चयो इहा बि सही ॻाल्हि तई बढ़िया।
हा, पो त सुठी ॻाल्हि आ न पाण, पो असांखे बि ॾीदों, त असां बि खणी बु किराए ते बि हलाए वठंदासीं, असां बि खणी रखी छॾदासीं, पहिरीं थोरी ड्रेसूं रख खंदासीं चार, पंज पो धीरे धीरे करे वधाए छॾंदासीं। अऊं जान पहचान त आहे न असां
हा पहचान त आहिनि, हेॾियूं साहेलियूं आहिनि या रिश्तेदारी आ। कोई न कोई त वठंदो ई वठंदो, अऊं अॼुकल ज्यादातर त हिनजो रेंटल जो आहेई
हा, औं जे गरबा भी थींदो आ, त पो गरबा जा भी रखी छ छॾदा सूं सत अठ, गरबा जा त जादा महिंगा ईंदा बि न
न न, उहे त सस्ता ई ईंदा आहिनि, औं प सही बि पइजी वेंदा आहिनि, औं खणजंदा बि उहे त खणजंदा ई खणजंदा, इ नवरात्रनि में कंदिंयूं इन गरबा वग़ैरह, त वठंदियूं ई इन
हाणे त ईंदा ई ईंदा, पाण हिन में त वठंदियूं सबु जणियूं असांखां ज़रूरु।
हा हा, औं आगरा में बुआ जो हिकिड़ो ज्वैलरीअ जी अथस बढ़िया होल सेल जी दुकान जी पहचान, त हुन सां भी ॻाल्हाए वठंदसि, त थोरी घणी हुन हिसाब सां ज्वेलरी बि रखे छॾींदासीं, हा गरबा जी ड्रेसुनि ते त खपंदी जव्लेरी उह त हा हा त ईअं ई कंदासीं हाणे बसि सभिनि सां ॻाल्हाए हाणे सम्झ हे हाणे जुलाई थो अचे, सावण वारो महीनो निकिरे त पो चालू था कयूं इहो कमु पाण। सावण वारे महीने में कयूंस था तंहिं खां त उद्घगाटन, ह न? हलो हैलो हा प्राची तुंहिंजी आवाज़ु नथी अचे पई आवाज ई नथी अचे तोखे अचेई थी मुंहिंजी आवाज, हैलो? हेलो हेलो